हलो हलो!
हलो!
आरती!
आवाज़ नहीं आ रही हैं।
हलो, आरती!
चालू है फोन हलो! हा-हा ॿुधायो- ॿुधायो।
हा हा भाउ निर्मल कहड़ो हाल आ ठीक आ।
मस्त- मस्त ॿियो।
आरती आरव ठीकु आहे न!
हा मस्त आरव बि ठीक आहे हाणे थर्ड में वयो न आरव।
अच्छा अच्छा थर्ड में वियो कीअं हली रही आहे पढ़ाई हुनजी।
आहे सुठी अथसि माना हऑली फैमिली में आहेयां सेकेंंड में बि सुठी पर्सेंटेज खणी आयो फर्स्ट में बि खणी आहियो सुठी। माना नाइंटी अथस लॻभॻ एवरेज।
अच्छा अच्छा इंटेलिजेंट त आहे ॾाढो स्मार्ट आ।
हा हा मम्मी पढ़ाईंदी अथसि न।
हा हा जाम सुठी ॻाल्हि आहे घर में मम्मी थी पढ़ाए त पाण वधीक सुठो। सुठो आहे वधीक ध्यानु हूंदो आहे माउ जो सही ॻाल्हि आ।
पंद्रावीह ॾींहं वियो हुयउमि टूशन ते पर मुश्किल सां हफ़्तो वयो त सम्झ में न पई अचे। त हा त वरी मम चई त मम्मी ई पाई माखे
हा हा हा न ईंदी आहे ॿारनि खे सम्झि में जंहिंखे माउ जी आदत पइजी वेंदी आहे न हुनन्हनि खे ॿियनि जी आहे न ईंदी आ, पढ़ाई सम्झ में बिल्कुलु बि।
हा, इ हिन इन में कीअं वरी ॿारु अखियुनि जे साम्हूं बि हूंदो न।
हा सही ॻाल्हि आ, एक्चुली।
हम्म
ॿियो ॿुधायो भा? बसि सभु ठीकु आ, उहो ई अ विजुअ चंई थोड़ो गाइड कंदव तव्हांखे निर्मल भा मां हा ठीकु आ न। सुबुह खां मां एक्चुली पंज, पंज अलाइ छह टास्क पूरा कियाइन। मतिलबु ॻाल्हायव सभिनी सां? हा- हा- हा। त वरी मूंखे लिखियो अईं, भई चईं बजे खनि फ्री थींदो निर्मल भा। त मां चां हां मां कॉल कयांसि ती।
न असां वरी छाऊं सुबुह जो मीटिंग हूंदी आ न त मीटिंग में वियासीं त हाणे थोड़ो फिरी थी करे वेठाहा सीं, त तहांजो फोन ॾिठो त मां चयो ठीकु आ ॻाल्हायांन तो, मां ब
हा -हा- हा सही आ, थी आयव मीटिंग तां, अॼु छा हुयो वचन सुठो हुयो?
हा सुठो हुयो, हं इहो ई हो न की माना हा! पपा हमेशह जेको स् जेको रात थो करे उहो, कॾहिं खां चालू थियो, कीअं थियो
अच्छा
सॼी उहो माना भविष्वाणी ॿुधायऊं ऐं जीअं अॼुकल जेके हालात आहिनि उन हिसाब सां नज़दीकी आ माना।
हूं ऊं! ॾिसो ता न अॼु हाणें मां न्यूज़ में ॾिठुम फ्रांस में पंतालीह डिग्री पहुंतो आ इहो। गर्मी -गर्मीअ जो त एॾो हुते हो थियो आ, जो माण्हू सभु डुकी रहिया आहिनि हू कूलर ऐं एसी सियूं वठण लाइ पंहिंजे अलॻि अलॻि रूमनि में भई असां कूलर ऐं एसियूं हणायूं। जाम परेशानी थी आ उते गर्मी जी।
मी आहे ई आहे, वरी समझो एसी हाण लॻाइन बि त एसी ब्लास्ट थी वेंदी छा?
हा आ
न्यूज़ बि ॾिसंदव न तव्हां त हुन में एसी ब्लास्ट थी वेई, ऐं गर्मी माना सहण लाइक़ु माना सहण खां मथे आ माना।
हा, सही ता चओ पिया बारिश आई ई काने हे पहिरियों दफ़ो ईअं थियो आ, न त त हमेशा बारिश अची वेंदी आ जून में हाणें जून पूरो थियण ते आयो आ भाउ, बारिश ई कान्हे बिल्कुलु बि
हाणे चवंदा वरी फस्ट जुलाई खां अलर्ट कयो तऊं चङीं बारिश पवंदी, पए त सुठी ॻाल्हि आ न।
अच्छा -अच्छा
हूं पर हितां खां हीं ॾिस हितां खां हीं ॾिसण अचे तो माना। आं--करजल पूने साइड आहे बरसात।
अच्छा-अच्छा, हा
हा, हुन साइड धुंदलो धुंदलो आ चंंॻों माना।
हा- हा- हा महाराष्ट्र साइड आहे ई बारिश ॿुधां वेठी मां चइन पंजन ॾींहंनि खां पए ती थोड़ी -थोड़ी पए ती वरी बंद ती हे पए ती, पर हे असां यू पी साइड आह्यूं त हिते त बारिश त बिल्कुल आहेई कान्ह, सफ़ा कान्हे, ॾाढी गर्मी आ ॾाढी गर्मी
उते असां हाणें वियासीं न उते इन्ह जे एम पी इंदौर वियासीं न
हा -हा -हा, अच्छा -अच्छा
हा शादीअ ते वियासीं, ऐं भला शादी बि हुई माना माइट जी अंईं ट्रे ॾींहं हुन होटल में ई रहियासीं, ऐं चारि पंज ॾींहं हिननि जे घर रहियासीं। हद खां वधीक गर्मी ही उआ।
अच्छा -अच्छा, गर्मी आ उते बि?
त हद खां वधीक, माना वणेंई न न पियो वणें, विहंण ई न पियो वणें माना ईंयं समझो।
हा -हा घर में एसी वेसी हणांई तऊं छा न
न -न, विच में ईअं सोचनि पिया कूलर लाए पर पो हो कूलर बि कैंसिल थी वियुन घणों करे।
अच्छा- अच्छा त गर्मी वरी पो कीअं ती सहन थ्येन उत्ते, परेशानी थींदी हूंदी हिननि
हा सफ़र कन ता न घर वेठे
हा- हा सही आ असां जंहिं जॻहि ते रहूं ता न, उहा हिकदमि बेस्ट तव। व भाई वरी बि माना सहन थी वेंदी आ हर हिक ॻाल्हि।
उहोई थोड़ो हवा पांणी आ, थोड़ो खुलियल एरिया आहे।
हम्म
फैसिलिटी आहिनि न हाणें असां इंडोर वियासीं न त कहिड़ी बि कुंड में वंञुं, हाणे जीअं असां समझो तहां ट्रें नंबर खां पंजे नंबर वंञिंणो आ
हा।
त सठि रुपए में सम्झो सॼो सौ रुपए जे अंदरि माना असां रिटर्न अची वेंदासीं न।
हा- हा, सही आ
हुते ईअं ना हे, उते चारि सौ रुपया ट्रे सौ रुपिया रिटर्न।
हा ॿियनि शहरनि में ईंयंई तव वाकई में। जाम तकलीफ़ तव इन्ह ॻाल्हि जी, हम्म।
मा सम्झो इल्हाई परे माना
हा -हा, अच्छा -अच्छा
जाम परे- परे माना, समझो माण्हूं वेही- वेही करे थकिजी पए ऑटो में।
हा- हा, असां बि वियासीं न निर्मल भा होॾे वियासीं असां आगरे, आगरे में मुंजो ॾेर रहंदो आ उते बि मतिलबु असां उन्हनि जे घर वियासे पो असां चऊं पिया भई थोड़ो मार्केट घुमी चंउं, मार्केट घुमणं लाए असां मुनो कलाक कार में वेठा आहियूं।
अला ड़े! मुनो कलाकु समझो ता हिक साइड मुनो कलाकु?
हा- हा, मुनो कलाकु लॻो मार्केट पहुंचण लाए। मां चंयां हे मार्केट थियो, छा थियो चयंईं हिते सभु परे- परे हिनि सभु परे- परे इनि। ऐं रेसीडेंशियल एरियाज़ में माना मार्केट हूंदा ई ना हिनि सफ़ा न हूंदा इनि। कॉम्पलेक्सिस में बिल्कुलु बि न हूंदा हिनि इह्ये मार्केट्स ईंयें।
त पाण। हा त हिते हिननि वटि बि इअं ई आहे न माना, कहिड़ी बि माना जिते रह रहण जी जॻहि आहे। हुते कोई आहे ई न कुझु।
कुझु बि न, कुझु बि न, सही आह असांजे ते रहूं ता न, असांखे उते सभु कुछ थो मिली वञे, बि रेलवे स्टेशन अॻियां आहे स्कूल बि, अॻियां आहिनि बैंक बि अॻियां आहिनि, सभु कुझु असांखे अॻियां आहे त असांखे अॻियां जी आदत पइजी वई आह। बाक़ी ॿियनि शहरनि में सभु परे- परे है थव, जाम परे परे।
न उहो मूंखे सम्झ में ई न आगी करती।
हा, ॾिसी आहियो ॿ टे प्लेसिस ॿियूं हुते न।
तां ॿ टे ॾिसी आयासीं हिकु त ईअं माना हुं जीजा बाई बाग हुयो घणो करे।
अच्छा- अच्छा।
हा चङो मस्तु सुठो माना जीअं, हिते रानी बाग आहे न।
हा, हा- हा, हा।
तीअं ई हिते बि आहे हुते हिते वरी सुठो माना इनडोर में वाइट चीतो हुयो माना।
अच्छा, हां।
हा हिते वाइट चीतो काने को साढ़े।
अच्छा- अच्छा, माना रियल में वाइट चीतो?
हा रियल। ने उहो हिकु बि न, हिकु बि न, आ वॾ वॾा हुया ऐं चार ॿार हुयसि नंढड़ा।
अच्छा- अच्छा, ॿार बि वाइट?
हा मस्तु, मां फोटू मोकिलिंदोमांव थोरे थोड़ा इहे ॿ टे मां असां विडियो कढिया आहिनि न।
हा, हा -हा। अच्छा- अच्छा, हा आरव खे त जाम वणियो हूंदो चीतो ॾिसी?
हा त हिन खे हिकु दफ़ो रानी बाग बि वठी वियोमांसि हुते हेॾो मज़ो न आयो माना।
हा- हा, अच्छा
त हिनखे त जाम वणंदो अथसि न घुमणु, ऐं थोरो अलॻि- अलॻि शयूं ॾिसणु।
हा ऐं डिफरेंट एनिमल थी वियो वाइट। वट कलर चीतो जो मतलबु ॿार खे ॾाढो वणंदो ई वणियो ई हूंदो।
हा, ऐं तत्हांजा कु उतां जा पक्षी बि थोरा अलॻि अलॻि हुया कुझु ॿ टे अलॻि अलॻि ई हुआ।
अच्छा- अचछा, हां।
सुठा माना पैसा वसूल आहे माना।
हा न- न, सुठी ॻाल्ह आ न, ठाहिनि था इहे अलग-अलग प्लेसिस। उ अलग-अलग पोइ एनिमल्स इ रखनि था बर्ड्स रखनि था। वर्थ सिंग आह न।
ऐं हिकु वड़ी, कपिड़ा मार्केट वियासीं हुते
अच्छा।
हुते जीअं माना मंगल, मंगल बजार लॻंदो आहे भाडीर ॿिए नंबर जो मार्केट। उते बि ईअं माना गर्दी जीअं ॿे नम्बर में ईंय। गर्दी हूंदी आहे गलियूं गलियुनि में, उहा उते उहा ई अहिड़ी मना।
अच्छा- अच्छा ईएंं।
हा, कोई -कोई हिन में वरी हुते सफ़ाई बि कान्हे माना।
अच्छा ईअं
इनडोर में हिकु ॿ जॻहियुनि ते वयिमास जिते असां वियासीं न ठीकु हुई माना सफ़ाई ठीक वाी वाना
हा हा हा
गोड़ गोड़ जामु हुयो माना वाणा
अच्छा अचछा ईअं
हुं
हा सुठो लॻो तव्हां थी आहियो घुमी आयो सभई ॼणा सुठो लॻो आंटीअ खे बि जाम वणियो हूंदो हा आंटीअ खे पप्पा खे सभिनी खे वणियो हूंदो जाम
हा हिन बाणे मिली वियास मां शादीअ मा बि थी वियसि मस्तु
हा सही ॻाल्हि आहे न हूअ किथे थो मिलण थिए न
न न ऐं पढ़े बि आहे की क़दमे हेॾो नज़दीक काने की क़दमे इनडोर
हा हा घणनि कलाकनि जो सफ़रु आहे
मां सम्झो असां सुबुह जो न शाम जो राति यारहें बजे निकितासीं
हा हा
यारहावीह गाॾी हुई
अच्छा
त ॿारहें बजे पहुती
अच्छा
माना तेरहां कलाक आहे तेरहां चोॾहां कलाक आहे माना काई काई गाॾी अहिड़ी बिी आहे जे की ॾहन कलाकनि में पहुचाईंदी आहे
अच्छा अचछा हा हा हा वंदे भारत हाणे चवनि था न उहा घटि टाइम में थी पहुचाए
हा ऐं हीअ हीअ उहा पाण सुा उहो वरी सुठ ठी आ पाण
हा हा उहा साफ़ सुथरी सुठी थव घटि टाइम में बि थी पहुचाए सिर्फ़ु हुनन में वसि हिकड़ी नेगेटिव पॉइंट ईहा आहेी हुन में स्लीपिंग कान्हे स्लीपर क्लास कान्हे विहण जी आह विहण जी हा
अच्छा
सुठी आहे साफ़ सुथरीई ॾाढी सुठी ट्रेन आहे
पर त बि सम्झो थोरो त खपंदो न लेट टेम वेटंदो थोड़ो ज़रूरी आहे न थोड़ाो
ट्रेवल आहे मतिलबु हाणे सम्झो तव्हां हूअं तेरहें चोॾहें कलाक में पहुचो हीअं तव्हांखे भले अठे कलक में पहुचाए या शा छहें कलाक में पहुचाए तॾहिं बि माण्हू चवंदो न थोरी त कमर मां सिधी कयां थोरो लेटां लेटण जो कान्हे न हुनमें हिसाबु बिल्कुलु बि विहयण जो थव सिर्फ़ु हा मां त राजधानी में ईंदी वेंदी आहियां राजधानी बेस्ट आहे
न उहाो त बेस्ट क न हिकदमि फटा मना हलंदी बि फास्ट आहे। पहुचाईंदी बि जल्दी आहे मस्तु।
टाइम में पहुचाईंदी आहे ऐं साफ़ सुथरी बि आहे।
हा असां क खाली दिल्ली वयासीं पपा जे टाइम असे
अचछा अचछा,
हा पंहिंज जॉब हूंदी न मन त हुते हुननि खे मिलंदी ई ॿ टिकेटूं।
अच्छा -अच्छा ईअं,
हा कुझु पंजे सालें में या टी सालें में मिलंदो आहिनि मामा। पोइ असां वियासीं दिल्ली, आगरा।
अच्छा घुमण जे हिसाब सां।
हा उहो बि कॾहिं, नाइनटी फोर में वयासीं लगभग नाइनटी थ्री नाइनटी फोर में।
हा हा अच्छा अच्छा,
असां हेएठी रहंदासीं हिकु सौ ॿ में रहंदासीं तॾहिं।
अच्छा ईअं हा हा हा हा हा जेको फस्ट फ्लोर ते हुयव न फ्लैट। हा हा हा ट्यूशन पढ़ाईंदी हुई न पोइ हुते वरी विझूं सोनी।
हा पोइ वरी टूशन पढ़ाईंदी वरी हिते वरितऊं।
हा हा सही ॻाल्हि आहे। हा त आगरा वागरा मतलब सभु घूमया आहियो तव्हां।
हा आगरा घुमया आहियूं ताजमहल घुमिया आहियूं।
हा- हा, अच्छा -अच्छा,
हा उहो मन इलाही मन नाइंटी फोर नाइंटी थ्री में हुियासीं असां
हा साल थी विया सही ॻाल्हि आहे।
हा चङो टाइम थी वियो मन।
हा हा हा अच्छा,
ॿियो तव्हां ॿुधायो।
ॿियो बसि सभु ठीकु आहे हिते। मां चयमि उहो ई ॾिसा ॻाल्हायां आरतीअ खयई फोन मां हेलो हेलो कयां पई आरती खे शायदि ॿुधणु न आहियो।
हा हिकु मिनट,